आर की हाल चाल
ठीक अछि अपन
अपनो ठीक छै आओर सब कहियौ
ठीक ठाक छै की सब होइ छै
अहाँ सब कहियो की सब होइया फिल्हाल तऽ एखन किछु ने होइया ते अपन कहियो की सब भ रहल अय
किछु हमरो किछु नहि भ रहल अछि बस चलि रहल अछि
इमहरका मौसम केहन अय अखन
मौसम एखन बढ़िआँ अछि धूप अछि खूब बढ़िआँ बहुते मस्त अहाँ सब दिस केहन मौसम अछि
इमहर मेघ लागाल अइ मौसम तऽ ठीक ठाक अइ पइन अयबेर खूब भेलै बहुत ज्यादा
हँ इम्हरो आ मेघ फेर से लागि रहल अछि
किसानो सबके ठीके होय छै आओर सब कहियौ घर क खेती है खेती बाड़ी की केना
खेतियो बाड़ी सबके तऽ ठीके ठाक हाल छै एखन तऽ बढ़िआँ रोपनी सबके चलि रहल अछि
सेह एखन धान के रोपनी चैल रहल अय न
हूँ एखन धानके रोपनी चलि रहल अछि
पिछला बेर नहि भेल रहै खेती बाड़ी लेकिन एहि बेर मौसम
ऐ बेर बहुत छै चान्स होइके लेकिन एहने मौसम फेर पानि हेत तहन ने लेकिन बीचमे अगर छुटि जेत तहन फेर तऽ भऽ जायत वएह हाल
हँ बीच मे अगर छुटि जाइ तहन तऽ दिक्कत होेतै लेकिन एहि बेेर हमरा जते तक लगैया अनुमानित कि मौसम साथ दऽ रहल अछि
हँ हँ एखन तक तऽ दऽ रहल हइ आगू जेहन करै
ह पिछला बेर त गंभीर भ गेल रहा है लेकिन एहि बेर ह नहि छै पिछला बेर तऽ पूरा बन्जर परी गेल रहोऊ जमिन सब
हँ पटाइयो के रोपलकेकोरो जरि जरि गेल रहे पटाइ
तइ पर स एखन जानवरो दुआरे त खेती बाड़ी दिक्कत भ रहल छै
हँ खेती बाड़ी मे बहुत समस्या आबै छै कि
उम्हरो भी उम्हरो जानवर के समस्या ऐछ कि
हँ इम्हरोसँ ने इ उम नील गायवला जे समस्या छै से बहुत परेशान करै छै
हँ बनगदहा इमरो आइब गएल छै इम्हर त मे त कह पहिले एना नहि रहे त पहिले सब किछ जा्यादे खेती बाड़ी होय सबटा अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म के उपजेल जाय
पहिले सही छलैय आब खेती बाड़ी मे प्रोफिट कहाँ केकरो भऽ रहल छै
हँ आब दिक्कत भऽ गेले आब नहि घऽ रहल छै किछो नहि
किछु नहि भ रहल छै तैं सब खेतीसँ मुँह मरि ल रहल छै ने देखने छै
कते कते जमीन एखन अहाँ अगर जेबै बाध उम्हर अ अ खेत दिस से अहाँ कते कते जमीन देखबै जे उन्हिये परति
बं्जर हँ बंजर पड़ल छै आओर कहू राजनगर गेलहु घुमै ले की नहि
हँ राजनगर तऽ हम गेल रही राजनगर मे अहाँ अहु हम अहाँ गेल छलौँ हँ कि नहि हम तऽ कहै सबके जे के राजनगर एबाक
हँ हम
हँ सरकार के कनि नजरि देबऽ पड़तै किया ओ पहिल तो राजा महाराजा रहैत एक तरफ मन्दिर मनोकामना मन्दिर या कामख्या मन्दिर जे कहै ओ मन्दिर पर अहाँ जेबै तऽ अलगे तरहके शान्ति भेटत ओत गेलाके बाद आओर ओतय कहल जाय छै जे अहाँ कहल जाय छै जे अहाँ कोनो भी मनोकामना अगर अपन मन से मागि रहल छी त ओ पूरा क देल जाय छै पूरा भऽ जाय छै
हँ ब बहुत तरह जेना एकटा दुर्गा मंन्दिर भ गेल छै ओहिमे जेबै तऽ ओ तऽ दुर्गा पूजा बहुत भयंकर लागे छै कनि आगा जेबय त कनि आगाँ जेबय त काली जी के मंदिर भऽ जायत ओ त बहुत सँग मर मर के बनल छै ओहि के ठीक कनि आगा जेबै तहन कामख्या मंदिर आबे छै एस एसी क पाया ह
कहलियै त ओतऽ गेलाके बाद आबके मोन नै करत एको रती
ह ओतौकोस ओतऽ गेलाके बाद अहाँके लागैत रहै छै कि हँ ओ मंदिर जे अहाँ बैसबै नऽ त अलगे तरहक शान रहै छै आर ओ सब ओ सब रख रखाव बहुत नीक जेना कि